हँ तऽ अहाँ छियै दिल्ली मतलब कहिआ रहियै शिफ्ट भेल एतयस
दिल्ली मे त स आबि गेलियै अहाँके बीस साल भ गेलै करीब दिल्ली म
हं
बीस बीस साल पहिनहिएमे तऽ आयल छिय
दू हजार छओ सएमे पाँच छओ म
हँ बुझियौ दुइए हजार में आयल छियै ओना त बुझियै दुइए हजार में आयल छियै हमस
हँ ह
हँ ताहि दिन सँ छियै त दिल्लीएमे छिय
कि
ह हमसब लालूक्षके टाइम में मुशक लालू के टाइम में मुश्किल स भऽ गेलियै ताहि दुआरे ओहि टाइममे तैयारीसभ जे केलियै अप
मतलब ओहि सब सम के जे सुनै छियै ओ सब चीज सही छै कि मतलब एक क जे बेसी हय रहे अथी स एकर बारे में हमरा किछ बतेबै मतलब ओकर सम जे इह जे एखन अहाँ नाम कहल
हँ ओकरा ओहि टाइम मे छलै अहाँके एको वैकेन्सी निकलै छलै जेनरल कास् के लेल तऽ ओह सेहो नहि होइ छलै एको नहि होइ छलै आ जत जे रहै छलै पहिेसँ बन्द करै छलै ओ पहिेसँ पैसा लऽ क सभके इम्हर आमह कऽ दै छलै स टाइम हराटामे छानबि
हँ से तऽ इहो भ बनले रह अहाँके हेल्थ मिनिस्टर तऽ बहुत गोटे गेले रहे सुनय मे ज पैसा लए क इम्हर उम्हर करलकै बहुत गोटाे के ट्रांसफर जकरा अपन होम टाउन मे चाह ट्रांसफर बहुत पैसा लएके करलक रहे हम आबे रहिय घर सब त रस्ते म ट्रेन मे मिलल रहै एकटा बुजुर्ग वएह कहैत रहथि जेकि हमको पता है मतलब हमहूँ जे छै स्वास्थ्य विभागमे छ तऽ हमरा पता यऽ कि क कोना की होइ छै तऽ जा तक रहलै मिनिस्टर से पोस्ट प ता तक जे छै खूब पैसा लए क बहुत गोटे के बदला बदली करलक लेकिन ई छै जे ओहि सभसँ हमरे सभके मेन घाटा भए जाइ छै न
हँ हँ सही बात छ
मड़का ल फेड़ कि छै नहि छ
ताहि दुआरे हमरा सभ कोनो नकरी तकरीे ने कल ताहि दुआरे तन भाय क आबि गेलहुँ दिल्ली आबि गेलहु एते आब कऽ अपन नौकरी चाकरी एते आब कऽ एते आब कऽ अपन सभकिछ स्थापित छै एत
हँ आब तऽ सबकीज भइयए गेलिय प्रति दिन आब कोन दिक्कत छ
हं
एखन तऽ स्टार्टिंगे छ अखन तऽ स्टार्टिंगे फेज मे छीिय हमस
ह्म अहाँसभके इएह कहू कि जेना तेन मोनो मार कऽ कहुना अपन रहू न किछो निकालू अपन कहुन क आ जखन नौकरीए करबाक यए तऽ सरकारिएमे रह हँ से दु धरफड़ब नह
से तऽ छी एखन ट्राइ छी कए रह
हँ ह किछु आदमीके बे पानने लागि जाइ छै किछु आदमीके बादमे लागै छ लेकिन जे धने रहैत छै तकरा लगबे करै छ
जकरा होइ छै अंतिमो समय मे ओकरा सबके छीय देखैत तऽ लागै छै जे हँ मतल इहो सब समय पर भए जाय छ
हँ पैसाे खाली लोभ लालच नहि लेबाक चाह
ह सेह सब बात छ
बात से छै बस भऽ गेल आओर सब ठीके छै आओर कोनो हाल चाल सब कहिय
हमर तऽ इम्हर य सब य चैलये रहल इम्हर तऽ बाढ़ ताढ़ ये आबे बाल य सुनि कऽ लागि रहल य
हं
कआकि गंगो जी मे पानि तानि बहुत य बढ़ि गेल जाइ छिय रोज अहाँ गंगे घाट पर जेना कहलो ने रहे त जाय छी ओते ते देखते छीय धीरे धीरे चलि जाइ छै अहाँके नहि किछु तऽ दस फीट तऽ चलिये आबे छै ऊपर पान
हू तहि दुआरे हँ पैन तऽ पैन तऽ एखन बहुत भऽ गेल एतै गङ्गाजीम
हँ इमहरो भए गेलैए कोसियो सभमे बहुत भए गेल छै त खशी ओम छ देखैय लगातार एखन पानि छड़ि रहल छै कुशी मे नेपाल भैरिज
आ
उमहरो से जे छै अहाँक पैन आबिए रहल छै घर सबद
ह
तऽ अहूँ सबके गामव मे बाढ़ि चाढ़ आबया क
नहि हमरासभके नहि आयल छल हमरासभके उएह सतासीमे जे आयल छलए बाढ़ तकरा बाद तकरा बाद नहि आयल हन एखन तक बेर पानि तानि होइ छ हँ पानितिन नहि बढ़ आल ह पान तानि भेल अप पानि होइत छै खूब होइत छै पानि पनि हँ तऽ पानि भेल तऽ भेल फ फसल त भेल नहि तऽ नहि भेल पानि नहि भेल तऽ नहि भे
पानिएपर सभटा छै फस फसल तसल जतेक होइ छै सभटा पानिए पड़ छै बरसात जखन होइ छै तऽ ओहिए पानिसँ सभ खेतीबाड़ी सभ भे
हँ से तऽ छै बेसी तरह आब तऽ नहर सबमे पानि नहि रहै छै आ बोरिंगो आब जे छै स देखे छै बहुत कम गोटे आब गड़ा रहल छ
हँ ह तोमे आब ब्राह्मण के जे छै खेती बाड़ी कऽ की करतै कोनो फायदा नहि छै आ आब सभटा जमीनोसभ तऽ एहने भऽ गेलै स आब सभटा बटा लगाबै छै किछ कऽ दै छै ककरोसभ किछ कऽ देलक तहि दुआरे
हमरा लाग छै जे आब जे छै नबे ने पंचानबे परसेंट आब बटिये पर छ अपन खेत देना छै चाहे अहाँ के पच्चीस बीघा हुए कि पाँंच कट्ठा हुए सब जे ना छै सब बट परिय तऽ अहाँके मनुंडा पर छै दए देन
हँ तऽ की करतै आब कोनो विकल्पे नहि रहि गेल छै तऽ की करतै आ
आ सब आब गाम से धीरे धीरे बाहरो निकलि रहल छै इहो छियै देख
सभटा बारे छै तऽ आब की करतै आ गाममे केओ आब रहबे नहि करै छ
रहय के एखन आब माहौलो एहन नहि रहले या गांव वला म
गाँववला माहौलो नहि छौ ओहन ताहि दुआरे अपन सभ परदेशे धर लग आ परदेसे मे रहैय
परदेशेमे छै रहथिल तऽ अपन जे छै छैठ सभमे अपन घर आयल उएह बहुत भे
हँ वएह बहुत भेलै सही बात छै सही बात छ तखन ओर सब गङ्गााजीमे गङ्गााजीमे गङ्गााजीमे एखन बहु गंगा जीमे बहुत पैन एखन हेतै न
हँ पैन तै मछो सब मै आय तनिक जे सब बंसी लगाक मारे छै ओ सब त खूब माछ मारे
अच्छा पटनामे कतऽ रहै छ
एते गाय घाट लग छियै र
अच्छा गायघाट लग ओतय विद्यार्थीसभ बहुत रहै छ
ह इम्हर तऽ खूब छै रहैत हमरे सबके उमर के छै रहैत सब एके तरह क तैयारियो सब करै छै विद्यार्थी स
हँ हँ सही बात छै हमहुँस हँ हमहूँसभ छलहुँ ओहि इमेहि इमे इंजीनियरिंगके तैयार करैत छलँ मखनी ओते मखनिया कुआमे रहै छलहुँ
हँ ह मखनिया कुआ बगलेमे छ बझ छ
सही बात छै भीड़ तऽ ओहिना बड्ड रहै छै विद्यार्थीसभके कमी नहि रहै छ
तऽ ओहि समयमे तऽ एते भीड़ नहि होयै
अरे बाप रो ईहोटाम खाली इन्जीनियरिंग ओर मेडिकल दुइयए टाके भीड़े रहै छलै तहिमे ओहिस ओहिसमे जत्त तऽ रहै छियै अहाँ रहै छियै आ मखनिआ मखनिआ कुआ एहि सभमे इंजीनियरिंग आ मेडिकलके दुइए टाके भीड़ चलै छल
आ एखन तऽ जे छ खाली अथे के चले छै जडले के खाली जते दे ओते खाली जंडले के भेटै छ
हँ इएह बात छै बहु इएह बात छ समय समयपर सभकिछु परिवर्तन होइ छै सभकिछुमे परिवर्तन भऽ रहल छ समय समय अयलापर सभकिछु बदलि जाइ छै अपन जे भेटबाक चीज छै जखन भेटै छै तखन भऽ जाइ छै सबकिछ
हँ इएह छै जे सही समय आब कखन एतै लोकके उएह ने दिक्कत छ
वएह दिक्कत छै वएह छै धैर्य रखऽ पड़ै छै धैर्य रखै धेर्य रखय पड़तै कनी ती तखने हेतै ह
बिना ओकर नहि होय के छ
हँ सही बात छ
ज
आओर आओर सभ उम्हर कहियो ओम्हर पानि तानि होइत छै खूब ओम्ह
हँ घर दिस तऽ एखन जे छै लगभग मे हमरा लागैय डेढ़ दू महीना से भइे रहल छै लगभ अगर रातिमे होइ छै त तऽ भोर नहि होइ छै आ भोर होइया तऽ राति ने गाम मे होइ छै मतलब बान्हने छै ज कनिटा गर्मी भेल एक दू दि पकड़ि कऽ फेर तरतराा दै छियै ओहिम
ह
त एहि विचयमे तऽ हमर गाममे गाम रही फोन करना तऽ पता चललै कि अहाँके बारह पंन्द्रह दिन तक लाइन नहि एले आँधी एते एऐले जे पोल सब गिर गेल रह कते कतेक जगह ब सब उखड़ तऽ रोडे पर रहै गिर गेल तऽ पोल जेय एगारह हजार वालला जाइय त इहो सभ पर जे छै पोल जे छै तीन तीनटा रहय गामके टूट कहलकै एक सए दस की एक सए पन्द्रह इएह के आसपास मे गिरले रहे पोल स तऽ पंन्द्रह दिन तक फेर लान नहि रहले रहे गाँव म
ह तऽ किछु दिन ओहिना ओहिना डिस्टर्ब छल
हँ डिस्टर्ब छलै तऽ ओहिमे की छै कि घर पर अहाँके टावर सब छै रहथ तब ओतय आबै छै लोकसभ चार्ज करै लए फोन के अप
ह हँ
तऽ हम जे फोन करिये गां में तऽ कहे एखन राख हे एले ये अपन फोन पे चार्ज मे लगवाबे ल हम कहल ठीके छै लगबा दह झगड़ाे तऽ इन्वर्इटरो रहै कते दिन चलतै इन्वरटर दू दिन बैकअप देलकै बस तेसर दिन ओहो बैस गेल
सही बात छिय
तऽ कहे जे लोक आबे छै घोड़ा मोबाइल लय के चार्जर लय के सगे आबै छ ऽ राखे अखन जे छै गामे के लोक सब बहुत भेटे या घर पर आबे य चार्ज करे ल तऽ जे छै एखन गामेके लोकसँ छी गप करैत ओना तऽ भेंट होइते नहि य जा के अखन य सब आबे त अपन जा तक फोनचार्ज हय छै ता तक बसिक गपो करेय
ह
त कहलहु हँ ई सब तऽ तनि छैत
हँ इहो सब लाथे मनोरञ्जन भऽ जाइ छै आदमी सबक
हँ गाममे एहि सभ लए कऽ भऽ जाइत छ जेना अहाँ के ये कते टावर ये लाइन अगर अहाँ के चौबीस घंटा रहे ये टावर ले के ते रहिते छ
ह
तऽ जे छै गाँमे अगर लाइन पाँचो दिन कटत या सातो दिन तऽ फेर अहाँके तऽ पूरा जे छ लोकके भीड़ लागल रहय जेना कोटामे छै लागल रहथ
हँ हँ रशन ले ले जा
हँ राशन ले जे जाइ छै तहिना अहाँके लागल रहै छ चार्जर लए कऽ अहाँ अपन मोबाइल खोलू तऽ हम लगायब हम खोलब तऽ केओ आर लगाय
अहाँके बड़ी काल भऽ गेल यियौ हटा आब ओहि ओहिठमा लोकसभ कहैत रहै छ
हँ हँ जेकि अहाँके बेसी भए गेल यऽ हमर जे छै एख पाँचे छै हमरा लगबै लए दिऽ अहाँके सत्तर भऽ गेल अह खोललिय अपन ई सब चीज लेकिन गाे सबमे लेकिन लागे छ फेन्नीके देखैम
हू तऽ दिक्कत छै गाँवेमे दिक्क दिक्कतो छ एतऽ तऽ केओ करबो नहि करै छै एतऽ सब अपन अपनना केल
एत्ते ई छै कि दोसर से गपो ने हय छै ने हम जे गेलों रहे दिल्ली यहा के हमरा लागे छ ओ एक महिना मतल अपन घर फोन करियै नहि तऽ दोस्तके फोन करियै तबे जे छै हम मैथिलीमे गप करिय नहि तऽ हमरा लागै क हिंन्दीए भरि दिन गप करियौ नहि तऽ अंग्रेजी बाजियौ कॉलेज मे अंग्रेजी बाज रूम पर आबू तऽ हिंन्दी बाजू एहिमे हमरा लागय जे हम अपन किछु बाजिते ने छियै जबरदस्ती के काज भए रहल छ
सही बात छ तऽ एतऽ दिल्लिोम
हँ हँ हँ हँ दिल्ली हम गेलहुँ रह एत नालेज पड़कमे अहाँक एतय यऽ ने ग्रेटर नोएडा मे यऽ अहाँ के नॉलेज पार्
अच्छा नॉलेज हँ ग्रेड नोएड लग छै ह
त ओते सी हम बीटेक करे ले गेल ते फेर जे छैरा बीटेक के पीछे मे ड्रोप आउट क क हम निकलि गेलों ओ तऽ किछु प्लेसमेंटे के झोल भए गेले रहे जे समय में गेलों रह तऽ एडमिशन से पहिले के अलग रहे के रहे मे मिनिमम जे छै ने सात आठ के लागे छ जब ओते जब हम जब कॉलेज मे एंट्री करलहुं पढ़ैत घड़ी तऽ हमर जे सीनियर ज फाइनल निकलती य जब हम ओकास से पुछलहुं तऽ कहलक क नहि नहि नहि तीन से चारि लागे या ते तीन से चारि ह डिप्लोमा करने छी तऽ हमरा तीन से चारि साढ़े चारि तक हमरा डि्लोमा प पर दै य तऽ हम कहलहुँ जे आठ लाख टाका जे हमहिमे खर्चा करलब चारि लाख पढ़े मे दैय चारि लाख रहैमे एहिसँ तऽ नीक यऽ जेकि तब तब हम डिप्लोमे परसँ लए लेब जॉ
सही बात छ
अ
टाइमो बचत भऽ जायतै ओहिसँ पैसोके बचत भऽ गे
हँ तऽ एखन मानि लिअ ओहि कात से भेलै बच्चा तऽ एहि कात परीक्षा सब छियै दए रह तऽ किछु किछु निकलि रहल छ
हू सही बात छ
ज
तऽ इमहर भइए रहल छै तऽ परीक्षा द
हँ ह इम्हरका तऽ सब किछ छै चलि रहल इम्हर तऽ ल च छी क